है हैलो, जय झूलेलाल लवली।
जय, जय झूलेलाल, भेण कहिड़ो हाल तव?
हा बढ़िया बढ़िया तूं ठीक आहीं?
हा मां त ठीक आयां।
ॿियो छा थी करीं?
बसि हाणे ॿार विया आहिन त चांय पी करे हाणे वेठी आयां, पो लॻंदसि कम ते। अॼु सेंन सेंंडविच ॾिना आहिनि आलू बसर टमाटर जा।
अच्छा आओं जीजाजी खे छा ठाहे ॾीन्दीअं?
जी जीजाजी त हिकिड़ी शह खणी वेंदा आहिनि खिचड़ी।
त रोज रोज वणन्दी तस खिचणी?
पेट ख़राब करे वेठा तेखां पो खिचड़ी त खणी वेंदा
त कॾें त माण्हू थोड़ो मटे सटे करे खिचड़ी ठाहे ॾे न, कॾें खिचड़ी खिचड़ी में कॾहिं भाॼियूं विझी ॾीस
खाईंदो कोन्हे न, ही सिम्पल वारी खाईंनो आए
अच्छा।
हा, अरे कुछ कोन खाईंदा आहिनि रुॻो मत्थो खाईंदा आहिन।
अच्छा, पो पो तूं कीअं परेशान न थी वेंदी पो एतरो
थी त वेंदी यां पर छा करां निभाणी त आहे न
हा सही ॻाल्ह आहे, न सुठा आहिनि जीया जी अहिड़ी ॻाल्ह न आहे भेण।
हा, सुठा त आहिन।
सही ॻाल्ह आ, तोखे संभाले वेठा थई। ॿियो छा खपई?
हा ही बि ॻाल्ह सही आ मूंखे संभाले वेठा आहिन त।
हा-अऊं तूं ॻाल्हाई हुन भेनरुनि सां ऐं भाजाइयुनि सां, हलण लाए?
अञा ॻाल्हायो कोनहे मूं, टाइम ई कोन मिलियो कल्ह पाणी, कोन पे आयो असांजे घर में त पाणी कोन हो त हुनमें ई टेंशन लॻी पई हुई
त पाणी सॼो ॾीं न आयो हुअई?
हा, हाणे अ- न, हाणे अॼु सुबुह जो आयो आहे
अच्छा, पो पो भरे छॾ सभु टंकियूं टंका
हा हा अॼ सुबुह ख़बर थव फ्रेश थियण विया सीं त पाणी ई कोन हो।
पो?
पो, ए सी जी बाल्टी में पाणी निकरंदो आहे न
हा हा अच्छा त मतलब ॾिस ए सी वारो पन् पाणी बि कमु अची वई न वेस्ट वारो बि
हा, उवई त
हा
छा करूं? बस बढ़ियां दादा छा कय सुमि पिया आएन?
न न दादा चांयं था पीअन, हाणे उथिया आहिन निंड मां
अच्छा
चवां पई कि उहो मुंहिंजी निराण बि चयईं हुन खां बि
हा हा हा, छा था चओ?
चां ती मां पैंजी निणान सां ॻाल -हलण लाए- त हुन चईं लिस्ट मां मुंजो नालो लिखजो सभिन खां पहिरीं
अच्छा
उहा त हलण लाए तैयार आए।
हा त सई आहे न
हा हुन खां पुछो न आहे, हुन खां पुछंदीमास ॾिसां छा थी चए छोकी हुनजे बाबू जा पेपर हूंदस न बोर्ड जा तुंजे बि ॿारन जा पेपर तई त पो पेपर ख़तम थियंदा न त पो टिकेट कराईंदासी
हा पो हलंदासी, मां पंहिंजी ॾेराणी खे चांस छा?
तुंजी ॾेराणी त पुछी वठजंइ अगर हले त, पो ॿारन खे वठी हलंदी?
ॿियो छा ॿारन खे त वठ्ठी हलंदी, ॿारन खे किथे छॾे हलंदी?
त तां पेंजा पेंजा ॿार पंहिंजी ससु वट छॾे हलो न
न भई ससु परेशान ती थी वञे हाणे हाणे कोन ती वियारे, पहिरीं वियारे लाइंदी हुई हाणे कोन ती वियारे
न त अॼुकल्ह जा ॿार बि त शैतान आहिन, न ॾाढा।
हा, दुखी ता कनि ॾाढो पंहिंजी माँ जे सिवाय हैंडल ई कोन था थियनि।
हा, त पो ठीक आ न पुछी वठीस हली हले भले ॿारनि खे वठी हले।
हा, हा पुछी लहींदम।
मुंहिंॼी निराण चए पई न, चए पई ॼेतिरा माण्हू हूंदा न ओतरो ज्यादा मज़ो ईंदो असांखे।
हा हो त आहे, चाहे ॼेतिरा ऐं सभ लेॾीज़ लेॾीज़ हलंदास त मज़ो बि ईंदो ख़ैर।
हा, अईं हुनखे चां पई की ही साल भाॼाइनि खां ॿि सभिन खां पुछऊं ना?
हा ॿियो छा सभिननि खां पुछयमि जेको, जेको हलंदो। पो सभिनीनि खे वठी हलंदासीं ॿियो छा, प्रोग्राम ठाहियूं था।
हा त तूं हिकु कमु कर न सभिनि खां सवलो मां तोखे कम थी ॿुधाई।
हा, हा,
जेको, जेको असांजो ग्रुप न ठहियलु आ थावानी ॼे उन में तु ॻुप में चईस हा, विॼी छॾ मैसेॼ। आउ चई सभिनि खे
छा
कि ॼहिंखे ॼहिखे हलणो आहे, उहो पंहिंजो थम्भ करे छॾे, त हुनजी टिकेट मां कराए छ छॾंदुमि। अंउं टिकेट जा पैसा पो वापसि न ॾींदमि, जेको मना कंदो त।
अच्छा, हा, हा, ईह ॻाल्हि सही चई अथव ईअं ई कंदमि अॼु।
तूं ॾिस हिक हिक खे फोन कंदीअ, हिक त ॾाढो तूं तोखे, तुंहिंजो टाइम हली वेंदई, खोटी थी वेंदई, अलॻ अलॻ सभिनि खे फ़ोन कंदीअ त
हा, हा
हिक ठाराए करे, लिखी करे, अऊँ हुन में विझी छॾ ग्रुप में और इहो त ज़रूर लिखजईं, कि जे को न हलंदो त टिकिट कैंसिल न थींदी, छोकी हिकु माण्हू न हलंदो एतिरा ॼणा हलंदा त हिकु ॼणे जी टिकट कैंसिल न थींदी, इन करे सोची समझी करे जवाबु ॾिजो।
हा, मां पको करे, करे पो वरी हिन मे मैसेज विझी लाईदम, पो ॾिसां थी केर, केर थो हले। पर ॾह ॿारा माण्हू त थियनि न
हा, तुंहिंजो त मामा जो पुट थई। त उहो त बढ़िया कराए छॾदई पाण टिकेटूं, तोखे टेंशन ई न थींदई।
हा, कंसेशन ॿि ॾेई लााईंदो उहो त घटि ई वठंदो मूंखां त ख़ैर पंहिंजो कमीशन कोन वठंदो।
अच्छा, त सुठी ॻाल्हि आहे एसी में कराईंदासुं ए सी
हा, हा, एसी में हि हलन गर्मी ॾाढी ए एसी में ई हलंदासीं
हा, हा, हा भई मुंहिंॼो आऊँ मुंहिंॼी हिक निणाण जो ॿिनि ॼो त असांॼो फाइनल आहे। अंऊँ भाभी खे बि मां तैयार कंदीमासि ज़रूर
अच्छा, तुहिंॼी धीअ हलंदी?
उहो मुखे नथो लॻे हलंदी
न
न, उनजो मां पको नथी चवां हा, ॾिसंदम छा थी करे चवंदीसांस तुंहिंॼी धीअ हलंदई, मंशा हलंदई?
मंशा अगर मुस्कान हलंदी त हुनखे भी वठी हलंदम हिकु ॿै जो साथ थी वेंदस ॿई, ॿ ॿिन्हिनि जो नेचर हिकु ॼहिड़ो आहे न।
हा, ॿई हिकु ॼेड़ियूं आहिनि हिकु गॾु हुन
हा ॿई घटि ॻाल्हाईंदियूं आहिनि ॿई
अंई जयूं अंऊँ मयंक थी वेंदो पाण में गॾु ॿई
उअई त हू त पाण ॿई में हू थी वेंदा असां बि थी वेंदासी ॿार बि त घुमनि न भई ॿार किथे घरु वेही करे छा कंदा?
हा, हा इहो त सही ॻाल्हि चई तो बिल्कुलु
ॿार किथे वेंदा वेचारा, असां घुमंदासीं, ॿार घर वेठा हूंदा छा?
हां, त नेहा बि तैयार थी वेंदी हलण लाइ त।
हा, नेहा खां अॻु अॼु पुछदमि हलंनि त भले हले, पर हुननि जे घरु में दि दिक्क़त आहे न, हुनजो सौहुरो जी तबियत ठीकु कोन्हे
त हाली त टाइम आहे न न त हाली त भेण टेम आहे न अञा, अञा त पंज छह महीना पिया आहिनि न
हा, ॾिसूं था हले त भले हले।
हा हा हा चवंदासूंस, न हू मज़ो कंदी आ न ॾाढो नेहा
हा त मज़ो कंदी आहे, खैर हा
हा, असांखे खिलाईंदी मज़ा, ऐं मुंहिंजी निणान चए पई मां पंहिंजी ॾेराणुनि खां बि पुछां त मां चयो पुछो भले, जेतिरा ॼणा ओतिरो मज़ो ईंदो।
हा, ॿियो छा जेतिरा वधीक हलंदासीं, त अमृतसर हलंदव ॿियो किथे बि हलंदव?
न न न रुगो अमृतसर, हुते असां ॿ ॾींहं रवंदासीं आराम सां।
अच्छा
हा, भॼ भॼा न कंदासीं।
हा, खैरु गुरुद्वारो ई ॾाढो वॾो आहे। ख़ैरु आराम सां घुमंदासीं।
हिकु ॾींहुं त तव्हां चओ त मां, बाघा बॉर्डर बि हलंदासीं। त हिकु ॾींहुं त ॾिस असांखे हुन में ई लॻी वेंदो। सॼो ॾींहुं, ॾाढो परे आहे। हा, ॾेढु कलाक जो रस्तो आहे।।
अच्छा
त, असां टे ॾींहं जो प्रोग्राम ठाहियूं था। ठीकु आहे ईअं कयूं था।
हा। ईअं कंदासीं। ऐं पो, तव्हां उते बि चयो पिया हलण लाइ।
हा, किथे?
खाटू शाम चयो पए न?
हा, हू त अजमेर न, हू त मुड़ुसु हले न जॾहिं मुंहिंजो, दादा तुंहिंजो हलई न।
दादा, त हलनि ही कोन था, दादा के त अलाए छा आहे, चई करे पो मुकरिजी वेंदा आहिनि।
हा, नेहा सां बि ठाहियो हो प्रोग्राम, पो वरी हो थी वियो त हाणे सोचिया थी, अक्टूबर या जीअं तूं ॿुधाई, तोखे वरी कॾहिं टाइम मिलंदो?
हा, अक्टूबर नवंबर में त ॿारनि जा पर बोर्ड आहिनि न पो मां त कोन हली सघंदमि।। तव्हांखे, वञिणो हुजे त भले वञो।।
न न जॾहिं तव्हां हलंदव, तॾहिं मां बि वें
अच्छा, हा त पेपर थी वञनि, पोइ ॿिन्हिनि जॻह ता थी ईंदासीं।
हा, त ईअं करे वठ।
पहिरीं, पहिरीं हलंदासीं हुते अजमेर जयपुर पो पो, वरी घुमण हलंदास।
हा, अच्छा ठीक आ पो इअं करे वठ। हा हा दादा त तैयारू थी वेंदो।
हा, चइजोस भले मूंखे ॿुधाइजो, त मां टिकट कराए छॾंदमि।
हा, न असां त हितां कटनी मां कराईंदासीं न सिधो आगर गरा जी टिचेट आगरा लई करे पो गॾु हलंदासीं।
अचछा‌‌
हा, मोनू बि हलंदो न ऊअं ई।
हा हा उह बि हलंदो ॿियो छा।
हा असांजी अऊ तहांजा दादा हलंदा?
हा पुछणो पवंदो दादा खां वरी दुकान छॾन मन त आहे हुनन जो बि खैर ॾाढे ॾींहंनि खे त निकता कोनन
हा त ज्यादा टाइम थोड़ी न लॻंदो हुते हिकु ॾींहुं त ख़ाली लॻंदो असांखे ॿ ॾींहं ॿ ॾींहं लॻंदा अॾ अजमेर बि वेंदा सी न
हा हा, पुछंदम दादा खां बि
हा, अऊ सीमा खां बि पुछी वठंदासीं छोकी हुनजे घर लवं दासी त ईंय सुठो न लगंदो न त उन उन हुन जे दादा खां ई पुछंदासीं।
त हुनजे घर में एतरा माण्हू पाण लहंदासीं हुनजे घर में एतरी जॻह थोड़ी आहे।
न!
न किथे? ब नंढा नंढा कमरा न नंढो सो आंगन तस उते ई रंधणो तस एतिरो घर वॾो थोड़ी तस हुनजो।
पोइ असां किथे लहूं? अई जे मोनू जे हा
वई त किथे न किथे लेण हुनन जो घर एतरो वॾ थोड़ो नंढो सो त घर आहे।
त हिकु कम कयउं टेऊूंराम जी धर्मशाला
हा ई सही आहे हा हा उते सही आ‌ उते रोटी पाणी बि ॾाढी सुठ ठी मिलंदी तव।
हा ॾाढो दरबार बि ॾाढी सुठी आ हुनजी।
दरबार ॾिठी बि कोन्हे।
न ॾिठी तव?
न न किथे ॾिठी आए।
मां त चार पंज दफ़ा ॾिसी आई आं।
अच्छा मां त कॾह कोन वई आहियां।
शम्मी जी सगाई में वियासीं न असां जॾहं तॾह बि अस् सां वियासीं हुते ॾाढो मज़ो आयो पतो तव असां ॿारहें बजे वियासीं।
ॾिठी कोने
सां ॿारहें वजे वियासीं हुते दरबार में मथो टेकण। तॾहिं बि असांखे चांए ऐं तोश ॾिनन की ॿाहिरां आया आहिनि। त ॿाहिरे वारे माण्हून खे चांए तोश खारायन वरी ख़बर तई हिकु वॻे वरी भंडारो हुयो असांखे चयन की भंडारो खाई करे वञजो। त असां चयोसीं न हाणे चांय पीती आ, असांजो पेट भरियल आ। त ख़बर तई असांखे पैक करे ॾिनन रोटी भंडारे जी।
अच्छा।
अऊं छा त रोटी हुई लवली गजरुन जी भाॼी
ॾाढी सुठी डोडो, चटणी उते जो ॾाढो फेमस आहे न। प्रशाद खाई करे ईअं लॻे पियो की आनंद अची वियो आत्मा ई तृप्त थी वई असांजी त।
हा उहो त परशाद मे त आनंद अची वेंदो आ न।
हा त असां उतेई लहवंदासीं, सीमा जे घर छॾीस।
हा हा छोकी सीमा जे घर न जग़ह कोन्हे बिल्कुल।
त असां हुनखे फ़ोन कंदासीं की तूं बि हल। गॾ असां सां, अऊ बाक़ी इहो आहे की उहो न चवंदासीं हलण लाए। उह रुकण लाए, हुनजे घर असां न रुकदासीं।
हां, असां हुते शादी में वियासीं न पर साल। त हुन, जे घर आयासीं मोटंदे मैहल। त पोइ छा। चऊं, उते घर में न जॻह असां चार ॾणा हुआसीं तॾई। फांसी वियासीं, हुते मुंहिंजी ॾेराणी बि हुई। पर, मुंहिंजी ॾेराणी त पंहिंजे भेण जे घर वई हली। ऊह हां, हां ऐं, असां सीमा जे घर लथासीं त हुते जॻहि कोने एतिरी। उन में, परेशान थी वेयासी किथे सुमम़
पर इहो, आहे सीमा जे घर में। अच्छा, जॻह न आहे लेकिन हुनजे दिल में जॻह आहे।
हां, दिल में ॾाढी जॻहि ख़ातिर दारी त ॾाढी सुठी कयूं न। खाण पीअण में कंहिं ॻाल्हि में कमी कोन कई। सुठो खां, सुठो खां सुठो खाराई। बाक़ी कमी़ कोन कई, हा हा। हां, पुट बि सुठो अथसि। हा हा नेचर सुठो सुठो अथसि, खैर